हलो हँ के छी सखी
ठीक छी अहाँ अपन बताबू
हमहहुँ ठीक छियै आओर सभ कहू
अहाँ बहुत बढ़िआं अपन बताबू की हाल चाल यऽ
ठीक छियै ठीक छियै अहाँ कहू
बड़ा दिन बाद याद केलियै सखी के याद नइ आबै रएह एते दिन से
इएाद तऽ आबे रहै अहाँ तऽ हमरा बिसरि गेलै
नहि नहि बिसरनौ हए नै
तऽ हममे सोचलियै अहाँ हमरा बिसर गेलहु आओर सब बाजू पत महिना भए गेलै अहाँके नू नूआर कतऽ छै
नुनू आ सब सुतल यऽ खाना पीना खायक
सुतल ये
हँ
आओर सब बाजू
आओर अहाँके बाबू सब ओ तऽ गेल छथिन खेत पर अभी मूंग टूटि रहले छियै ने
ओ ई बात
हँ इ मूँग के समय छै मूँग टूटि रहल छै ई अब्बल गर्मी केने ये पुछु ने
गर्मी बड छलै
ह बहुत गर्मी छै बच्चो सब पूरा बेकल रहे छै गर्मी मे
नस्ता खलियए अहाँ
हँ नास्ता सब भ गेल
नाश्ता सब भए गेलय आओर केम्हर जाय छै गर्मी छुट्टी भेलय बुच्ची सबके
हँ गर्मीे छुट्टी तऽ भऽ गेल
गर्मी छुट्टी भए गेल है कहाँ जाइ छियै घुमय लऽ
अभी तऽ गांवये आयल छी गर्मीए के छुट्टी में घूमेय के तो प्रोग्राम कहाँ बनले अभी गांवे मे घुम रहल छी चूल्हा चौकी मे
लेने चलू ने एक बार प्रणाम करबू ने तब चलब घूमै ला
अच्छा ठीके छै बनाबू तब चलल जेतै
बनबू चलबै नेपाल घुमय लए
हूं ठीके छै
हमहु पुछै छियै घुम लेब थोड़ा सा कनिटा बच्चो सबके एहो जे झरना आर देखाई देबे वाटर पार्क चलबे मंदिर यार घूम लेबे
हू हू
तब चलब
ठीक छै
आओर सब की सब बनबै छै खाना
खाना जाइ छी भिंडी के सब्जी आ रोटी बनैब
भिंडीके सब्जी रोटी तऽ अहाँके भिंडीक तऽ खेतेके यऽ ने
हँ खेते के रहय छै
एकदम निक रहत तब नए
हँ
आओर बहिन अचार बनेलियै अहाँ
हँ बनेलौ यै अचार माँ बनेलखिन यै
आमके अचार केना बनबै छै मीठा अचार
मीठा आचार तऽ पता नहि केना बनबे या लेकिन खट्टा आचार पता ये केना बनबै छै
ह ओ कुछा अ कहाँ बनबै छियै हमे ने आवरा खरीदलियै रहै बहिन हुं हमरा देलियै काट कुट के लेकिन की भेलै फुफन्दी लाग गेलै ओकरौ मे
हँ बीचमे बरसा जे भैए गेलै
तै फेक देलियै हमरा नहि हमरा ओ लगै छै सूट कर तै सोे पूछै छियै अहाँ सब केना बनबै छियै
ह ह
अहाँ सब केना बनबै छी
हमसभ तऽ खट्टे वाला बनबै छीयै अथी वला अचार आम के कायट कऽ आ धूप मे गला देलहुॅं निकायल के ओहिमे अजमाइन मेथी मंगरैल ई सब तेज पत्ता सूखा मिर्च सारा जते मसाला होइया सरसो सभके जे छैय से भुइन कऽ पीस कऽ ओहिमे ओकर बाद जे छैय से उएह खट्टा कनिटा रहै छैय ओ आम के जे अथी रहै छैय कुच चा रहै छैय ओकरा मिला देलौ ओहिमे आ ओकर बाद तेल सब डालि क भैर दैय छीयै अचार के। बहुते दिना तक चलै छैय ओ अचार।
ओ तब तऽ नीके रहत न।
हँ
ओ हमसभ नहि बनेलियैया।
अहाँके बुच्ची तऽ आब पैघ भए गेल हैत बड़की? अच्छा मिरचाइ के बनेलियै यऽ?
बस ओहीटा हमरा होइ छैल। और सभ नहि होइ छैय पता नहि की भैए जेतै
अं
पूरा कार कार हो जाइ छैय उजला उजला हो जाइ छैय फुफुंदी लागि जाइ छैय।
हूँ हूँ
तऽ ई सब भुचिया नहि उठलै अभी?
हाँ सबटा उठलै।
अ की कहब बहीन एतऽ गरमी छैय ने की कहब हमरा तटा पंखी उड़ि गेलै।
हँ
हँ कल्हिखुना की भेलै नहि भेलै पंखे तऽ रुकि गेलै चली गेलै।
हां भोल्टेज कम ज्यादा होयत हैत।
हँ फंखे हमरा
गरमी छलैया बारिश के कोनो ठिकान अहाँ ओत बारिश होइ छैय की?
हँ होय छैय रातिमे भेलै रहे परसू रातिमे भेलै रहे। फेर काल्हि खुना भेल हल्का।
ओ
वर्षा होइ छैय तऽ एहन बर्षा होइ छैय ओकर बाद और गर्मीेए बैढ़ जाइ छैय।
ओ वही ना। आओर गर्मी
एहन वर्षा के की फायदा जैसे गर्मीेये बढ़ि जाय।
नहि नहि
आओर काज सब भए गेलै हन?
हँ भए गेलै।
और सब बाजू अहां के फोटो देखले रहव बड सुंदर रहे कहां से लेलीयै अहा साड़ी बड नीक रहै अहाँके सारी।
कि कहलियै आवाज नहि आबैया। गांवमे किनलखिन र मांये किनलखिन रहै। गांव मे मां अनलखिन रहै
ओ बढ़ियां रहत अहाँके साड़ी बड़ नीक लागल रहे हमे सोचलियै अहा से पूछे छले कहाँ के कि हमरा घर मे एकटा हमर चचेरी ननद छथिन ओकर शादी छै
ओ
ह उसब छै दिए के क चाही पाँच टा साड़ी खरीदबै कछु कुछ सामानके की करब बहिन इतना ने महग छै ने सबकुछ
हँ महंगाई के तऽ बाते छोड़ दिऔ
एते ने महक छै सब कुछ तै ने जाइ छि परसू खुना गेलिए रहे मॉल मॉल गेलियै रहए तऽ तेलके दाम ऐतेक रहैथ ने तऽ ओ कहलकै की हमरा रेब आ शनिचर क ऐब तऽ कम टका ला पाँच छः रूपया कम भैए जेतै सेे सतह हम सोचै छिए आज जेबै आज ले लेबै तेल
वहां पे सामान अच्छा देय छै तऽ वही पे देखे छिए वहाँ साड़ी आर ते नहि छै लेकिन कुछ कुछ समान हो जाइत सोचे छले गांव से ले लेब महंगा छै ने सकठे महंगा छै सब कछु
ना गांव से अनलखिन रहे मां ऐ
आ नहि बड सुन्दर रहे अहाँके साड़ी
हे बहिन एते महग छै ने की बढ़बै हमें चूड़ी आर लेलियै दै ल लहठी आर एते एते महग बतबे रहे कंगन अर लेलो एतना महग
लहठी चूड़ी सब तऽ काँच के चूड़ी कते महंगा भए गेल छै
बड महगा छै
काँच में जे फेंसी चूड़ी छै बहुते महंगा देय छै
एकटा हमरा दुकान छथिन बड नीक आदमी छथिन हो ओकरमे जो जो दाम कह देतै ने ओहि दाममे ओ दऽ देब ऐत बड़ सुशील आदमी छथिन ओ
आ हँ कोनो कोनो होइ छै आब दुकानदारो ओतने मे ने देत जतनामे ओकरो फायदा हुए
हँ ओ बढ़िआँ व बड छथिन अच्छा आदमी छथिन ओ ऐते अच्छा छै ने टका मे सामान दे देय छै
' और सब बहिन काज करै छी अहाँ
हँ कमे कर रहल छी
आ वही सोचै छियै हम अहां काज करे छियै
और अहाँ क काम सबस भए गेलहु फ्री
नहि हम काम स कुछो नहि करलियै एखन ने आब करबै धीरे धीरे हमर मालिक नहि छथिन हमर मालिक कल अतै तब निश्चिन्त छै निश्चिन्त हो के सब काम धीरे धीरे करबै
ओ है सब
नहि हमरा से नहि छै
बस
आओर बताबु? ठीके छै करैत छी हम कनि देरमे फेरो
की कहलियै बहिन? की कहै छियै?
कहलहुँ ठीक, ठीक छी हम कनिटा काम-धंधा करि कऽ तब बात करै छी।
हँ हँ, ठीक छै ठीक छै।
ठीक छै।